हँ गोर लगै छी चाची।
खूब सहागवती पुत्रवती रहू जुड़ायल रहू। ठीक छी?
हँ हम ठीक छी। अहाँ ठीक छी?
हँ हम ठीक छी। भऽ गेलै हँ ठीक अय।
ह खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै?
नहि एखन एयलैथि हे बाबूजी बुझल नेे अपनासभ ओ तऽ। जे पहिले अहाँके खाना पीना खा लेत सास-ससुर
हँ हँ पुरुष पात सभ खा लेथिन ताहिके बाद फेर अपनासभके। से तऽ होइते छै। हमूँ सब वेह द्वारे अखन कनि। देरी अछि तऽ कहलियै कि जे एखन देरी छै तऽ कनि गप कऽ लै छी चाचीसँ। जे कीसभ खेनाइ पिनाइ बनेलखिन हेँ? से पुछि ली? तऽ मोन लगै छै ने तखन जे बुझि जाइ छियै तऽ की बनलै नहि? बनलैए
ह- खेनाइ बन खेनाइ- बनले अहाँ के भाद। बनेलए पटुआ सागके झोर बन लए अलूके चना बन लए।
अच्छा ।
अखन तऽ सागे पात के। समय अना नीक लागत ।
खूब साग पात सब अपन कनि मनी कहियो काल पानिओ तानि भऽ जाइ छै ओना तऽ गर्मी बड अछि। तनि कहियो कनि कनि अपन पानि -तानि भेल तऽ साग। कुत्ताके होइ छै बढ़िआँ ।
हँ ।
हँ तऽ झोर केना बनबै छीियै अहाँसभ -पटुआके।
क आसा के ।
हँ ।
पटुआ सागके अहाँके झोर पहिले अहाँ दियौ पानि।
अच्छा। पाइन द दियो तब कूकर में बनबैत हेवेन की स्तन में ।
ची जे एक। एक सीटी दू सीटी मारलक सीध भ गेल- अहाँके हँ तकर बाद। हँ आम दऽ दियऔ साग दऽ दियऔ दूटा हरिरको मिर्चा। च द देबै ।
झा कनि स्वादिष्ट हेतै कोरगर हेतै। तऽ।
हँ -हँ तकर बाद। अहाँके अल्लू सन्ना ओहिमे दऽ दियौ अलू सिद्ध भऽ गेल । आ खप्पा लगा दियन। । तकर बाद अहाँके सिटी मारि दे तऽ उतारि कऽ रही मारि दियौ ।
तऽ मिला दियौ अपन रहोही लऽ कऽ मिला दै छै ।
हँ मिलाक । तऽ अपन एक रत्ती आरो -जे।
कतेक आदमीसभ रही -तही ओतेक आब इस्तेमाल नहि करैत छथिन खेनाइ पिनाइमे कतेक लोक जे कहबनि रही की होइत छै। तऽ ओ अहाँके चिन्हबो नहि करत। जे रहोही की होइ छै की होइ छै रहही एकटा अथी लकड़ी। के एना कऽ बनाल ले छै।
हँ, हँ, डिजाइन बनायल जाइ छै।
ओ अच्छ अच्छ ओ रहै छै ताहिसँ ओ पूरा दालि दालि ओकरा होईलक मिला सकै छी नहि।
हँ पहिलका लोकके नहि देखैत छलै। बर्तन मे जे -दालि बनबै छलखिन। तऽ ओ रही लऽ कऽ घोटै छलखिन हेँ -हँ ओ घोटैत छलखिन तऽ मिल। जाइ छलनि । लेकिन आइ काल् तऽ अहाँके प्रेसर कूकर मे सीटी लगा देय छथिन, तऽ ओ यूज बेसी नहि होइ छनि।
ककरे मे जे छै से बनेलक तऽ कते लोक रही चिन्हतो नहि हेथिन, लेकिन बर्तनमे जे लोक दालि बनबै छथिन तऽ ओहिमे रहीक के काज पड़ै छै।
पढ़ै छी।
हाँ, नहि इहो बढ़िआँ चीज कहलहुँ हेँ। हँ।
आ
नबका शब्द भेलै एकटा रही जे हमरा अहाँ के मिथिलां्चल मे इस्तेमाल कयल जाय छै। खेनाइ पिनाइ बनबै काल मे, आ अपनासभ तऽ चूल्हे पर खेनाइ बनबै छी तऽ ओतऽ तऽ आरो कनि ई सब चीजके जरूरत पड़ै छै।
हँ। आ चूल्हा पर एखन गर्मी मे मुनू बढ़ लागै छै ने बनबै मे
एह, खूब खूब लगैत रहै छै, जे बेसी होना जाड़ मे नीक लगै छै, ये आगो तगि तपि लिअ कनि
कए तऽ गर्मी ऊपरसँ देखियौ, ऊपरसँ भगवान दै छथिन गर्मी। आ फेर ऊपरसँ अपने सब रहि जाउ चूल्हा लग
हँ, हँ, तऽ आरो बेसी रहै छै एकदम ठीके कहलियै रत छै और, हाँ, खेना बन गेल छै, भात, दाल, नई कहा हेलो हँ तखन उएह बुझल नहि यऽ सभ खाइ जयथिन ताहिके बाद हेतै तऽ कहलियै एखन कनि देरी छै छै तऽ कनि चाचीसँ कनी गप्प कऽ लै छी, बरि दिन गप्प कयला भऽ छलए। आइ दुआारे हँ, हँ, उएह दुआरे, हमरो सबके उएह भात दाइल, साग से बनल हए, सजमनि के भुजिया बनल हए इएह सभ बनलैए आलू के सन्ना सएह सभ भेलैए हँ, ठीक छथिन, सभ एकदम ठीक ठाक छथिन। आइ तऽ भोरसँ बुझियौ ततेक की कहै छै बजरंगबली के दूध परेशान केलथि हँ जे की कहू, सबटा आम त मे सोहि के खाय पी के एकदम से फलाहार कऽ कऽ गेलथ हेँ
देखियौ, हुनको खा दियौ इचछ भेलला
ह, सएह देखियौ ने भोर सभ मलऽ उएहमे लागल छलै सभगोटाए। हे वएह खाली बार बार आबि जाइ छलखिन हेँ, आम ताम कखनहु ओहि घर, कखनहु ओहि घर, एकोटा आम जे छै से नहि मा मट लए रखने छलथि हेँ अपन ओरिया कऽ मुट्ठा काटििकऽ ओ अपन बैसिकऽ सोहि कऽ सभटा खा पीक कऽ अपन बिदााब
ओहो खा लेलथि आमक समय मे बढ़िआ
फलहार हँ, फलाहारी भऽ गेलनि बढ़िआँ। एक दिन लीची के फलाहारी केने छै छलथे, आ आमके सेहो बकिए रहनि तऽ ओहो प लग जा
आब ल ताम के करता
यहाँ आब लाता मोके है लताामोजन पक ते एखन तऽ छोटे छोट छए। हमरा ओतय अंगना के तऽ अहाँके जामुन जामुन हाँ सेहो एहि समय मे तऽ जामुनो के रहे छै समय न। ओहो सभ फड़ै छै।
हँ, जामुन भेल, तरबूज भेल।
की सबमे हेतै देर जामुन सब के गाछ सब छै, हाँ, आ तब बगल मे तऽ बुझपर अथी के अछि जोमुनी के गाछ सही छै। छोटकी बालाजे होई छै, हाँ, ओखानावो मे समय छै, हँ, हाँ, तरबूजो अभी, हाँ, हमरा ओठन तहा के लता मे के गा तलआ, ऊ जे छै से तोन जर पेन तेन पड़लै बड़का सखा भेलै जे ओ गाछे खसि पड़ल, एतेक सुन्दर लता म होइ छल ओ बारहो मास फड़ै छल। बड़ दिक्कत भऽ गेलै। आओर कहियो। रास्ता बिरस्ता के हाल चाल।
रस्ता बिरास्ता के हाल समाचार की कहू तते ट्रेन मे भीड़ छले विद्यार्थी के।
च्छा एखन परीक्षाके समय छै ताहि दुआरे अच्छा ब्ड भीड़ हेतै आ एहिपसँ एे गर्मीके मौसम छै तहन आओर जााद बेसी दिक्कत। भऽ गेल हेतै
बहुत त दिक्कत बहुत दिक्कत खाली विद्यार्थी के भीड़ छै। खेल । लेकिन ओहि में सब छै ओहि में फेरो निकले के छै। खना ।
हँ सएह बात उएहमे निकाल -जिनका जे काजसँ जाइत छथिन तऽ। अपन जाइयए पड़ैत छनि। कतबहु भीड़ रहै कोनो काज रहै सभ करहे छै करैके छै ने आ केहनो समय रहै की करथिन।
हँ ।
कनि पानि- तानि पड़ि जेतै तऽ ठीक रहितै तऽ से रोपनिओ -तोपनी हेतै कि बआ तियाा खसायल जेतै किछो। समये छै एकदम ।
बिआा तऽ देखै छियै। जरि गेल सबटा । जनम कऽ पहिने नहि होइया ।
पानिए नहि होइए एकदम समय जे छै से अथी छै गर्मीसँ हालत खराब छै ।
हँ मेघ होबै हए ढने के ले ह।
हँ बस भ खेले। आओर किछु ।
न आ । किछु नहि ।
ओ तऽ -आमट -तमट पारलहुँ।
हँ मोट -एखन तऽ आमे के समय । एना अू । ठीकै बाहर सब लागाक । तऽ अहाँके शौकीन छथि ।
चलू अपन ई अछि जे रौद उगैए पानि। पड़ल रहथि तऽ मट नहि सुतरत तऽ ताहि दुआरे हखन अपन। अहिना करैत छियै तऽ आमट जे बनबैत छियै से कोना बनबै छियै मतलब। कटा तऽ- चूल्होो पर ने बड़क कऽ कते लोक बनबै छथिन। ओहिमे आओर सभकिछुसभ दऽ कऽ सेहो एकटा बनैए हँ आ एकटा तऽ ओना बोर दऽ कऽ।
हँ प पहिले तऽ लोकके बनबै जे छलै। हैँ तऽ ओ उख मे कुटिक बनै छलै तऽ खोचा लगले तऽ ओ खोा हँ उखड़ मे कुटि देलथि पहिलका सब आ ओ अहाँके कुट गाड़ि लेलथि ।
अच्छा -अच्छा ओहिमे कुटि लेलखिन आ सूती कपड़ामे दऽ- कऽ छान।
हँ छानि लेलथि आ छान कऽ तकर बाद ओसभ देलेलथि आ आब तऽ अहाँके। के सुविधा बहुत भऽ गेलै। मिक्सी अपने सब गारि लिये मिक्सी में पीस लिया क। फेर सूप पर कपड़ा बिछा क ओहि पर।
त अपन एक रङ्ग होइ छै हँ तहन एक रङ्ग होइ छै।
तहन एक रङंग होइ छै।
तऽ ओ जे उखड़ि समाज सब लोक बड्ड मेहनत होइत हेतै ने। पहिलुका लोकसभके केना केना करय जाइत हेथिन।
लोकसभ निरोगो छलखिन से नहि बतै छलियनि।
हँ सेहो छलै सभटा काज अपन कयल होइत छलनि ने इहो एकटा नवका चीज भेलै उखड़ अपनासभ तऽ यो ते पहिले होइत छलैया। अखनो किछु लोकसभ एखनो देखखने छथिन जेना अहाँ रही कहलियै। तहिना सभ किछु ने किछु सब रखने छथि। जे परम्परा छै हमरा अहाँके मिथिलाञ्चल मे। जे ई सब चीज से जुड़ल रहबाका चाही हँ ताकि ई परम्परा बनल रहए आब पहिले अपनासभ देखलियनि एना होइ छलैए तऽ आब अपनोसभ किछु किछु चीज एखनहु करै छी पहिलुके लोककेँ देखल आब अपन सब बालो बच्चा सब देखतै ई सब चीज सिखतै करताे।
तैँ अपनहोसभ कनि मनि रखने छी ने
तऽ हँ हँ छैहे कि पाबनि तिहार सबकिछु आब तऽ मलेमास खतम भऽ गेल तहन तऽ आब पाबनि तिहार हयैत व्रत तिोहार सब किछु होयैत।
हूं। ।
ताहि दुआरे सावनमे फेर मन्दिरो जाय पूजा पाठ करय लए ।
हँ -हँ ।
हँ । हरियर साड़ी निकल के राख लेब हरियरे पहिरे छै। चैनलोक।
हँ। पहिले अरदेौरा पाते रहए तखन ने।
हँ -हँ से तऽ छैहे लेकिन आब ई कहलहुँ हेँ साड़ीसभ हरिियरे पहिरैके समय आबि गेल । जे हरिअर साड़ी चूड़ी । तखन उएह समय अछि हँ आर दरा पाते रहय ।
हँ अर्धरापा ।
होइ छै कि नहि ।
ओ तऽ पञ्चमी होयत अरदरा।
नई -नई तऽ क- दिननके होइत छै। जे ओ दस दिे जाहिमे ओ नहि होइ छै केओ कहियो दऽ दै छथिन एगोटा आइ देलथि ए गोटा काल्हि सेहो होइ छै हर दराामे एके दिन तऽ नहि होइ छै।
नहि -नहि सब अलग अलग जिनका जिनका सुविधा जहिया जहिया बुझाइ।
अपना सब तऽ बुझाय सोम शुकर। दिन दै छियै बुध दिन । सब दिन के कोनो कोन दऽ देलहुं शनि मंगल सब छोड़ि देलहुँ रवो। कऽ दै छै ।
हँ फर ई दुआरे हँ ।
हँ -हँ नीक रहै छै अपन ।
हँ ।
तऽ ओहिमे खीर सब बनेलहुँ आम रहल एखन तऽ आमके समय छै तऽ अरद आर व ओएह लए अपन रोते छै आमके समयमे अपन भऽ गेल भगवतियोके पातरि पड़ि जाइ छनि ।
हँ भगवतीो ।
हँ । अपन जिनका मोन भेलनि तऽ अपन रसगु्लो आनि लैत छथि किछु गोटे लड्डुओ आनि लैत छथि अपन कुमारिओ खुअबैत छथिन कन्य भोजन तऽ सेहो होइत छै। कि नहि अपना सबके मिथिलाञ्चलमे अरदा पातरिमे। हँ ।
हू ।
कते ओहिठाम अपन एको दू टा कुमारि कते गोटा अपन बेसियो खुआ लैत छथि जिनका सभके अनदिना पातरि नहि होइ छनि अपना सभके तऽ भगवतीके छनि जे अनदिनो पातरि कऽ सकै छी अगर अछि भगवती खुशीके दिन देलथि या कोनो एहन होइत छै तऽ दै छियै। आ कतेक जगह इहो होइ छै जे एक्के दिन भेल । होलियै क अरदा रे । तऽ सेहो होइ छै । तऽ नीक लगैत रहै छै अपन पाबनि तिहार किछु ने किछु राहिते छै। तऽ ई केना बनबै छी खीर जे बनबै छियै से केना बनाबै छियै। एना जे जे कनि चर कनी काल पहिले धोक कऽ राख दे। चनाउ ।
हँ- हँ एकटा ओहो- ओहो चाउर धोओ करयके लेलहुँ। आ एकटा भेल जे कनी हल्का। का घी मे भूज देब ब जााउरके
सेहो बेसी नीक होइ छै
हँ आ क मिक्सी मे पीस। देबै आ तहन जे देबै तऽ ओ आओर मुलायम रहै छै।
अच्छा ओ आओर नीक रहै छै। तखन ने ओ कनि एकदम लैत रहै छै। खोए खा रहल छै। ब पी।